हेलो हँ खुशी खूब खुश रहू खूब खुश रहु मस्त रहु की हाल चाल
ठीक आहाँ ठीक छी
हँ हम ठीक छी
की सब करै छी
किछ ने बस वएह
खेनाय से और सब हमरो मस्त अछि खेनाई पिनाय से बनल
नइ आब बनैब
एखन तक नहि बनल हे
नहि आओर अहाँ कहू अहाँके केहन चलै छै
हमरो एखन ठीके चलै छै पढ़ाइ लिखाइ चलै छै एखने फ्री भेलहु हेँ तऽ कहलहु हेँ कनि फोन करिय मामी सब से बहुत दिन भऽ गेल बात केला
ह्म हम केने रही तऽ अहाँ नहि उठेलहुँ
हम नहि छलहुँ हे घर पर त्ये ताहि दुआरे ओर कहूँ खेनाइ पिनाइ खेलियै अहाँ
ने आब बनेबै तहन ने खेबै
दिन में कथी सब खेलो है
दिनमे खेने छलहुँ हेँ तीसी कठहरके सब्जी आओर चावल
अच्छा हम खेने छलहु हे चना आलू के सब्जी भात दाल इहे सब खेने छी त नानी माँ ठीक अछि
हाँ ओहिना छैथ नानी माँ की ठीक रहतै आब तऽ आओर दिनो दिनसे खराबे भेल जाइ छनि
ह किछु खाय पीबैत नहि छै से
नहि खाल एखन ऑरेंज खाय छै ए ब शानतापुर कनि छै तऽ उएह आनि आनिकऽ
परी सब ठीक अछि
हँ पर स ठीक छै बोखार सीजनके छै एखन सीजनमे तऽ बिमार पड़ै छै एखन सीजन मे बोखार लागल छै तऽ एखन की स्कुलो नहि जाइया
हुं
एखन बोखारो सभ के सीजन छै ने आओर कहू आओर अहाँके घरमे सभ ठीक छथि
हाँ हमरो घर मे सभ ठीक छै
ह
आ आ अपन सबके केहन चलैया अथी एहि बेेर आम ताम फड़ल छलए की
नै के बराबर फड़ल छलए
एबेर अहाँ सबके नहि फरल छलए
नइ एहिबेर धानके खेती एखन फिलहाल बढ़िआँ चैल रहलै
हँ एखन सौंसे पानि तानि होइ छै त
एखन बढ़िया चलल रहै लेकिन एकर कोनो गारंटी न छै जे बढ़िया रहबे करत
ताहि मे कखन मौसम केखन भऽ जाइ छै चेंज भऽ जाइ छै की होइ छै कोनो ठीके नहि ल छै
सएह गप छै
और जनकपुर सब घुमल छी की अहाँ
नहि कहाँ घूमल छी सोचे छी जे घूम ल जायब
हमहुँ नहिए गेल छी बहुत सुनै छी नाम तऽ चलितो अपनो सब एक बेर प्लान बनेल त
हं हं हं और अहाँ ओतऽ मगुना महादेव गेलहुं हे ने
हँ हम उगना महादेव गेल छलहुँ अथीमे शिवराति मे ओमे देखलियै तऽ बहुत भीड़ तीड़ लागल छलेय मंदिर मे बहुत भारी लाइन ताइन तऽ बहुत दूरे से नीक से दर्शन तऽ नहि भेल
हूँ एक बेर अनदिना चलल दर सब बढ़िआँसँ घुमै फिरैके लेल
हँ तहन नीक रहै छै जन भीड़ कम रहै छै तहन घुमियौ तहन ठीक रहै छै
एक बेेर अदिना चलब घूमय फिरे के लेल
हँ त भीड़ त न कतो जेबै ने भीड़ मे कतहु जेबै ने तऽ नीकसँ कतहु दर्शन नहि भऽ पाबै छी
नै नीक से दर्शन कहाँ भ पबै छै
एकत तहन कथी सब खेनाइ बनबै छी
खेनाइ बनायब रोटी सब्जी बनायब
अच्छा
ओ
हमरा सबके आइ भोजे अछि
अच्छा हँ अहाँ सबके कालिहो भोज होयत ने
हँ आइयो छै ओर फेर एहि बीच मे फेर स्टार्ट भेले आइयो एक आदमी के मर मर गेलखिन हैं
भोजके त प्रेमी हम अपनो छलहुँ है खूब
हँ एखन तऽ हमहुँ सब छी जे घर त बाहर चैल जायब
लेकिन आब तऽ पारससँ सन्तोष करै छी
हँ अहां सब लए तऽ आब पारसे आबे हाएत कतौ जाके त नि खानी से
नै खा सकैत छी
हमूँ सब एखने जगह बिझो भेलैय आब जायब तहन मुड़नके भोज छै पूरी तरकारी सब सभ चीज देबन
हन तैयो लोकके भोज ल मोन लगले रहै छै ने
हँ कतबो खैयौ तैयो मोन करत एकदम भोज खायत
भोज खाइते रही भोज से मोन नहि होबे छै जेकि सब के पता रहे छै जे इएह चीज भेटते खाय ले
ह ह हाँ अहां अहां चीज देखबै अहाँके जहन भोज तोज होयत तहन एते मिठाइ देत तहन खायके नहि मन करत आ जहने अहाँ भ कीत बीत जायत तहन मोन करेत ओ वाला रही
हँ सेहो होइ छै होइते छै आ कनि सब्जी लए रहत कनि जैसे सब्जी खेत
हँ
कतबो बना लिया घर मे लेकिन जाब तक भोज के चीज नै खाउ न
देखियौ हमरोसभके आब एडमिशन होनाइ शुरू हेत
हूँ
अब किछ समझे ने आबै हँ आब देखे छियै आब अथी के छले इगलू के डेट बीतल जा रहल छै
त इगनु सँ करबै अहाँ
हँ ईगनू से करबे
आ
तीने साल वला क के निकेल जेबै एखन देखे नहि छिय कत एते भीड़ छै सब चीजे मे चार साल देबे ते बहुत टाइम सही मे भए
हँ हँ हँ
मामा सब समझेलखिन तेकर बाद फेर अपनो मोन ओना इहो मे नाम आब गेल जे कॉलेज के देने छलियै तै के पर ओहिमे नहि लिखेबाक छलए तहन एखन के सब छै घर पर
हम छी मामा छथि परी अछि और बड़की मामी छथि आ लाल मौसी छथिऽ एखन एयलथ कनि काल पहिले
अच्छा तहन कहियो और सब
ओर सब तऽ ठीक ठाक अछि छै ओर सब अपन कहू
हमरो तेहन ठीके ठाक अछि अहाँके मोन ठीक रहैया ने
हँ ठीके रहले या एखन अपन मोन के थोड़े ने देखबै से ना बुझै छियै
हँ एखन नानी अछि तऽ नानी के मोन पर त न के मोन खराब छै तहि दुआरे
नानी के बहुते आइयो देखे छै ने क बेर ने कए बेर कपड़ा सब पूरा धोवय पड़े छै
माँ से बात करबै
महाँ सँ भेल छलए बात
अच्छा लिअ तइयो एक बेेर कऽ लिय ले ह हेलो
गोर लगै छियनि
खूब खुश रहु सोहाग्वती पितृवती रहू धनवती रहु की हाल
ठीक छै ने अपन कहथून
ठीक अछि अपनो ठीक अछि
की सभ करै छथिन
बुझए काज होइ छै एतअ सबके नकेस छै भोज अछि
तहेंन कटा पारस नहि हेतनि
पारस के नइ छै बनेने पारस तूहो आबि सकै छै नहि बुझाय नहि अपनो सायाद न्हिये जेथिन कियै त छैन मन खराब नहि अथि भेल ने ठीक भेल ने तऽ नहि ने जेथि अथिन कहन जेथि कती सब बनाबु
हँ जे खेथिन सेह बनेथिन
अच्छा अहाँ के भऽ गेल
नहि नहि भेलया दूध औटै छै ने
अथी एहि बेेर भाते लऽ कऽ पड़बै
न लास्ट वाला मे भात करबे आब ई छैे तेमे चूड़ा दही मिठाइ हमसभ के छै प्रोग्राम
तैयो लास्टे वाला हेतनि एकटाे बाद एकटा लास्ट हेतनि
हँ एहिके बाद लास्टे छन
हू
हूँ भऽ गेलै
ह्या ले ने
ओर सब कहथुन
ठीके
उंम्म हूम्म जी जी
आओर सभ आवाज नहि जाइ छनि की
चंदा ह्म ओ